हेलो
नमस्कार जी
जी नमस्कार
बहुत दिन बाद गप भै रहल छै आइ कालहि अखबार पढ़ैत समय बेरोजगारी से विषय पर नजैर पलल त सोचलहुँ जे अहाँसँ एहि विषय पर चर्चा करी
ई विषय वास्तवमें बहुत महत्वपूर्ण पूण छै आइ समय मे लगभग प्रत्येक परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्य्यक्ष रूप से बेरोजगारी समस्या संग प्रभावित भए रहल छै
बिल्कुल सही कियौ हमरा लगैत छै जे बेरोजगारी केवल आर्थिक स समस्या नहि बल्कि सामाजिक आ मानसिक समस्या सेहो बनि गेल छै
हँ बिलकुल जखन कोनो शिक्षित युवा पढ़ाई पूरा करला के बाद रोजगार नहि पाबैत छति तखन हुनर आत्मविश्वास पर सेहो असर पड़े छिये
कल ही हम एक रिपोर्ट पढ़लु ओहिमे कहल गेल छल जे विद्यार्थी के डिग्री प्राप्त करला बाद बरसो धरि रोजगारक प्रतिक्षा करैत रहल छथि
इ स्थिति वास्तवमे चिन्ता जनक छै परिवार बहुत आशासँ बच्चाके पढ़बैत छै मुदा पढ़ाइ पर पूरा भेला बाद नौकरी नहि भेटनास निराशा बढ़ैत छै
हमरा लगैत छै जे बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि सेहो छै नौकरीके अवसर जतेक तेजी से नहि पढ़ी बढ़ि रहल छै ओतेक तेजी से नौकरी खोजनिहार लोकक संख्या बढ़ि रहल छै
इ बात सही छै मुदा केवल जनसंख्या वृद्धी जिम्मेदारी नहि छै शिक्षा रोजगारक विजय अंतर सेहो एक महत्वपूर्ण कारण छै
हँ अबाक चाहैत छी जे विद्यार्थी जे पथति ओ उद्योग आ बेरोजगार अवश्य से मे नही खाइत छियै
हँ बिलकुल बहुत विद्यार्थी सैधनिक ज्ञान ओ प्राप्त करैत छति मुदा ब व्यवहारिक कौशल कमी रहि जाइत छै
हमरा लगैत छै जे एहि कारण बहुत कम्पनी अनुभव आ कौशल पर अधिक ध्यान देैत छै
हँ आइ काल ही केवल प्रमाण पत्र पर्याप्त नहि ही मानल जाइ छै तकनीकी ज्ञान संचार क्षमता कम्प्यूटर कौशल आ समस्या समाधानक क्षमता सेहो आवश्यक भए गेल छै
सच कहू तो ग्रामक क्षेत्र मे स्थिति आरो कठिन लगैत छै
बिलकुल शहरक तुलना मे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारक अवसर कम होइ छै एहि कारण बहुती रोजगार कोचमे शहरदिश प्रस्ठान करैत छथि
बिलकुल बिलकुल कालली हमरा एक परिचित भेटल ओ स्नातक पूरा की मुदा एखन धरि उपयुक्त नौकरी नहि भेटल छै
एहन उदाहरण बहुत देखबामे अ कतेको युवा प्रतियोगी परीक्षा देैत देैत कतेको वर्ष वितदा दैत छथिन
प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षासभक प्रतिस्पर्धा सेहो बहुत बढ़ि गेल छै
हँ एकटा पद लेल हजारो आवेदन अबैत छै स्वभाविक रूप से चयन प्रक्रिया कठिन भइ जाइत छै
हँ मूदा हमरा लगै छै जे सरकारी नौकरी पर अत्यधिक निर्भर तऽ सेहो समस्या उत्पन्न करैत छै
हँ सही कहलियै बहुत युवा केवल सरकारी नौकरी के प्रतीक्षा करैत छथि जबकि निजी क्षेत्र या स्वरोजगारक संभावना पर काम ध्यान दे
बिलकुल स्वरोजगारक बात बहुत महत्वपूर्ण छै जे युवा स्वयं किछु शु कर तऽ द दोसर लोक लेल सेहो रोजगार उत्पन्न क सकैत छथ
जी बिलकु छोट व्यवसाय ऑनलाइन काराज कृषि आधारित उद्यग डेर स्टार्टअप ओ बहुत सम्भावना प्रदान करैत छ
मुदा व्यवसाय शुरू करबाक लेल पूँजीक आवश्यक सहो छ
हँ मुद विभिन्न सरकारी योजना सब सेहो उलब्ध छै जे उभा उद्यमी सबके सहायता प्रदान करैत छ
हमरा लगैत छै जे कौशल विकास पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता छ
बिलकुल जो विद्यार्थ पढ़ाइके सङ्ग सङ्ग व्यावहारिक प्रशिक्षण सहो प्राप्त कर त रोजगारक सं्भावना बढ़ि जाइ छै
कालहम सोचैत छलहुँ जे तकनीकी क्षेत्रमे रोजगारक अवस तेजीसँ बढ़ि रहल छ
जी सही कहलियए कम्प्यूटर कित बुद्धिमत्ता मशीन संञ्चालन डजिटल मार्केटिग इलेक्ट्रॉनिक्स आ मैकेनिकल क्षेत्र मे कुशल व्यक्ति सब मांग बढ़ि रहल छ
हँ विशेष रूप से प्लोमा आ तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी लेल अवसर नीक देखइत छ
हँ कारण उद्योग सके व्यावहारिक कार्यकरेल वला प्रतीक्षित व्यक्ति सभक आवश्यक रहैत छथ
मुदा एकटा बात हमरा चिन्तित करैत छ बेरोजगार कारण कतेको युवा मानसिक तना शरीर शिकार भए जाइत छथि
हँ ई बहुत गंभीर विषय छै जखन लगातार प्रयासक बादो सफलता नहि भटैत छै तखन निराशा स्वाभाविक छ
एहि स्थितिमे परिवारक सेहो बहुत जरूरी हइत छै
जी बिलकुल परिवार आर मित्र सबक प्रोत्सहन व्यक्ति के संघर्ष जारी रखबा ले प्रवरीित कछत
हमरा लगैत छै जे असफलताक अन्तिम परिणाम नहि मानबाक चाह
सही बा बहुत सफल व्यक्ति अपन जीवन मे कतेको बेर असफल भ चुकलछति
कल हममे एक प्रेरणादायक कथन पढ़ल रोजगार केवल अवस स नह तार स प्राप्त होयत छ
ई बात बहुत सार्थक छै ज व्यक्त निरन्तरसिखैत रहै तो अफसर अवश्य भटक छ
बिलकु हँ करू सर सरकारी बे सरकार बेरोजगारी कम करबाक ले की कहि सकैत छिय
हमर विचारसँ उद्योग स्थापना कौशल विका ग्रामीण रोजगार उद्यमिततााक प्रोत्साहन पर अधिक ध्यान देबाक आवश्यकता छ
हमरा सेह एहन लगैत छै विशेष रूपसँ छोट उद्योगसभक वकास रोजगार बढ़ा सकैत छ
हँ जी बिलकुल एकट पेत उद्योगसँ हजारो लोके प्रत्ष अप्रत्यक्ष रोजगर भ भेटी सकैत छ
आब एकटा बात पुछै छ अहाँके अनुसार बेरोजगारी समाधान केव सरकारक जिम्मेदारी छ
नहि सरकार शैणिक संस्था उद्योग ओ स्वयं युवा सबक संयुक्त प्रयास वश्यक छै
सही क लियौ जे विद्यार्थी अपन कौशल ब ढ़बी आ बदल समय अनुसार समय के तैार कर करथि तऽ ओ स्थिति बेहतर भए सकैत छ
हँ आइ काल ही ज जीवन भर एके बेर पढ़ाई काफी नह छ लगातार सिखैत रहनाइ आवश्यक छ
बिलकुल बहुत रोचक चर्चा भए रहल छ बेरोजगारी के विषय केवल आंकड़ा या समाचार हि बल्कि लाखो परिवारक वस्तविक समय समस् छै
बिल्कु एहि विषयपर गम्भीर विचार आओर ठोस प्रयास दुनूक आवश्यकता छ
बिलकुल हमरा विश्वास छै जे सही नीत उचित शिक्षा आ मेहनतक सं आगाँ बढ़ल जा तो बेरोजगारी समस्या काफी हद त धरिक काम कए सकैत छ
बिलकुल जी युवाभ देशक सबसँ पैघशक्ति छथि हुनका सही दिशा अवसर आ प्रशिक्ष भेटलासँ देशक विकास सेहो तेजीसँ भऽ सकैत छ
ह एकटा बात आरो ध्यान मे आबै छ बहुत युवा रोजगारक खोज मे अपन गाँं छोड़ी शहर या दोसर राज्य में जाइ एहि प्रक्रियाके अहाँ कोना देखैत छ
ई वास्तवमे एक महत्वपूर्ण विषय छ जखन स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहि होयत छ तखन लोक बेहतर अवसर खोजमे बाहर जाय लेल मजबूर भय होय जाइत छ
हमरा गामक बहुत युवा दिल्ली मुम्ब पुने बेंगलूर आ गुजरात मेमे काज करैत छथ कतेको बेर तऽ पूरा परिवार हुनक आय पर निर्भर रहैत छै
जी बिलकुल प्रवासक कारण परिवार आर्थिक स्थिति मे सुधार होइ छै मुदा एकर सामाजिक प्रभाव सेहो पड़त छ परिवारक सदस्य सब एक दोसर से दूर भय जाय छ
हँ विशेष रूपस माता पिता के बहुत कठिनाइ होइ छ तऽ जखन बच्चा दूर शहरमे रहै छ
सही कलियए मुदा कतेको बेर मजबूरी कारण लख की निर्णय लेत छथि
कलहि हम एक समाचार पढ़लह जे बहुत युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करला बाद अपन योग्यता अनुसार नौकरी नहि पाबैत रहल छथि
ई समस्या के अल्प रोजगार स कहल जा सकैत छै मतलब व्यक्ति अधिक योग्य छथ मुदा हुनका अपेक्षा करृत कम स्त्रीक काज करबाक पड़ैत छ
ई स्थिति वास्तवमे व्यक्तिमे असन्तोष पैद कहि सकैत छिय
हँ एखव मेहनत ओ योग्यतााक अनुसा अवसर नहि भेटैत छै तखन निराशा स्वाभाविक छ
बिलकुल हमरा लगैत छै जे विद्यालय कॉलेज स्तर पर करियर मार्गदर्शन कमी सेहो एक कारण छ
हँ बिलकुल बहुत विद्यार्थी बिना पर्याप्त जानकारी विषय चुन लै छथि बाद मे हुनका रोजगारक सम्भावना कम देखैत छ
यदि प्रारम्भसँ सही मार्गदर्शन भेट तऽ ओ स्थिति बेहतर भए सकैत छ
तऽ करियर काउंसलिंग युगा सब लेल बहुत लाभदायक भहि सकैत छ
एकटा आरो बात छ आइकाल्हिन कृत्रिम बुद्धिमत्त आ स्वचालन तेजी से बढ़ि रहल छ कि एकरासँ बेरोजगारी बढ़
ई प्रशन बहुत रोचक छै किछु पारम्परिक नौकरी अवश्य प्रभावित हो मुदा नव प्रकारक रोजगार से उत्पन्न होए
मतलब तकनीक तकनीक खतरा सेहो छै आ अवसर सेहो ह
बिलकुल जेे व्यक्ति समामयक अनुसार नव कौशल शिखित ले हुनका लेल आवश्यक कमी नहि रह
हमरा लगैत छै जे आब केवल डिग्री पर निर्भ